हेलो
हेलो, हू
कि हाल छै यौ?
ठीक छै ठीक छै अपन कहियौ।
हमरो ठीक छै चलि रहल छै सभ किछु
आओर सभ कहियौ
आओर सभ ठीक छै सभ माँ बाबूजी ठीक छथिन सभ ठीक अइ हँ अपन सुनाउ घर के सभ
सभ बढ़िया छै
अच्छा अच्छा।
काल्हि जे हय से सफर कर रहल छी गाव जा रहल छी ठीक पर क टेन के टीकट यै गाग जा छै
मधुबनी?
हँ।
मधुबनीके तऽ डायरेक्ट ट्रेन नहि छै आसाम सँ ने
नहि छै न छै सप्ताहमे एकेठ छै ओहो दरभंगा तक छै। ओ रहै। छै डायरेक्ट बाकी दिन अहाँकेँ जेयबाकै य समस्तीपुर जाउ तऽ बरौनी जाउ
हँ इटा दिक खात छै एख आसाम छयै अटर
एकटा जे डायरेक्ट ट्रेन देने छै ओहो बहुत लम्बा देने छै मत काख्या कटरा देने छै कामख्या कट देने छै मतलब कामख्या मन्दिर से कटरा वैष्णो देवी जाउ ओहिके लेलऽ पूरा बिहार घु के लऽ जाइ छै, मतलब दरभंगा समस्ती दरभंगा सीत। सीतामढ़ी होइत जाय छै मतलब सीतामढ़ी मे माँ जानकी स्थल होइत जाइ छै।
कामख्या सही छै।
टूड़े गेल देले गेललसे उटरे
हँ टूरे लेल सी है।
मतलब सीतामढ़ी वगैरह सभ घुमबैत लऽ जाइ छै
अच्छा, अच्छा। तऽ मधुबनी मे कतऽ रहै छी अहाँ
मधुबनी से जे पन्द्रह किलोमीटर आगू एकटा गाव छै घकजरी क के बेनीपट्टी से पांच किलो मीटर पहिले।
बेनीपट्टी।
बेनीपट्टी प्रखंड भऽ गेले
ह, ह जत अथी छै ओ कि नाम छै
उचैठ भगवती।
उच्चैठ भगवती जतऽ छथिन हू हू, ह नहि तऽ हमरो गाव जे छै उचढ़िबते हम बहुत बेर गेल छियै हम सातो आठ बेर हमहूँ मधुबनिएके छी गाम हमर भेल प्रॉपर मधुबनी
अच्छा, दरभंगा मे कि करै छै
राजनगर हमर गाव छै राजनगर लग गाव छै हमर ह हरण्डि पट्टी
अच्छा, अच्छा, तऽ दरभंगामे की करैत छियै अपने
दरभंगा मे हम एमेजोन मे जॉब करै छियै पहिले चेन्नई रहहियै एखन। वर्क फ्रॉम होम भेटल ए तऽ घरे सँ काज चलि रहल छै हमर
कोन टाइपके जॉब अय अमैजॉन
अमेजोनमे हम जे छै से अहाँकेँ इन स्टॉक मैनेजमेट टीम मे छियै हमर काज छै। कोनो प्रोडक्ट खतम नहि भऽ जाय ओकर इन्वेन्ट्री मेटेन कऽ के रखनाइ
हमसभ जे से बाहर निकलि गेलियै तकर बाद सोचलियै जे साला गाव घर मे काम भेट गेल रहै मधु दरभंगा सभमे तऽ गावसँ एते दूर नहि रहय पड़ैत
यौ इम्हर दरभंगा मधुबनी मे जॉबसभ कहाँ छै आ जॉब तऽ एतय सभ की जॉब एत एतय के आदमी तऽ सभ दिल्ली लुधियाना। मतलब एतयके आदमी अहाँकेँ मिथिलाञ्चलके हर स्टेटमे भेट जायत हर स्टेट के हर स्टेट के कोनो भी कोनो भी डिस्टिकट अहाँ उठा लियअ छोटसँ ततहु अहाँकेँ कोनो मैथिल भेटल जात किछु बेरोजगारी एते छै ने जॉब छै ने जॉब क्रिएशन वाला स्टेटे नहि छै ने बिहार बिहार मे जॉब नाम के चीजे नहि छै
सरकार सरकार जे है से सभटा खराब गबर रखने करबै कि आब धीरे धीरे
हू सही बात छै।
धीरे धीरे इंडस्ट्री सुन छिये आयतब कहिया आय किया पंडौल मे देख बहुत बड़का पंडौल मे देख लगेलगा इंडस्ट्री अपने कपड़ा वाला इंडस्ट्री लगे य ह
गेल रहिए गाव त देखने रहै गुट मैन निकालने रहै ओ टेलरके कपड़ा मोड़े वला के। लेकिन ओहि सभमे जे छै सँ ओ इंट्री लेवल जॉब मे कते आठ दस हजार बारह हजार। पन्द्रह बीस ओयीमे
हँ सैलरी हमहूँ गाव गेल रहौ तऽ हम जे से पता केलियै तऽ सैलरिए बहुत कम रहै
ओहिमे की करतै आदमी महगाई एते छै कि आदमी जे छै से जैसे गावमे तऽ रहय लए सभ चाहै छै सभ चाहैत छै घरके बगलमे रहै लेकिन ओहि हिसाबसँ जॉब भेटतै तखन ने खेबाको छै परिवारो पालबाक छै ओहि हिसाब से तऽ जॉब चाही नै गाव घरमे रहै लए रहैयो लए कम से कम जे छै से चालीस पचास हजार वला जॉब चाही
हँ ओ तऽ चाहे कर।
ओहिसँ कम मे जे छै से गुजारा नहि छै
त सिचुएशन हिसाबसँ। हम जे है से एकाउंटस के काम कऽ रहल छी
ह।
मैनुफैक्चरिग कम्पनी छै एकटा प्राइवेट ओहि
हू त एखन मतलब जबे पर छियै
हँ ऑफिसेमे छिये
अच्छा, अच्छा, अच्छा नहि ठीक छै। आसाम आसाममे तऽ हमर। मामा रहै छलखिन। रेलवे मे छलेलखिन इंजीनियरो अखने रिटायर भेलखिन ह दू साल पहिल।
आसाम जे हइ से बहुत मतलब पॉल्यूशन रहित शहर छै मतलब छोट छिन शहर मे ने एकदम साफ सुथरा और पॉल्यूशन क एत नामो नासान नहि भेटत अहाँ के
आ आसाम सरकार दोसर स्टेटके सरकारसँ कामो बहुत बढ़िआँ कऽ रहलैए एतऽ कोनो पहिले जे छले अल्फा वगैरह सब त दिक्कत रह रहल छले बिहार सब मार भगाओ आब इ सब नहि छै
हँ ओ तऽ समय छलै तखन आब तब जे छै से बहुत सिक्योरिटी छै फोर्स सब तैनात छै भारत सरकार के तऽ आब जे छै से कोनो दिक्कते नहि छै आब
रहै छि ओना हम अहाँके एतऽ दरभंगा मे लहेरियासराय जानैत हेबै नाम
हँ हँ
हँ तऽ लेहरियासराय स्टेशन के पास हमर अपन मकान भेल
ह एकटा मकान हमर यहाँके लहेरियागंज जानैत हेबै मधुबनी मे
हँ हँ जानै छियै
हँ तऽ एकटा मकान हमर भेल अहाँके लहेरिया अहाँ एकटा मकान भेल लहेरियागंज चौक स वैह पाँच सौ मीटर अन्दर एकटा भेल गाँव में घर अपन
त सब जगह कोइ ने कोइ रहै छथिन किराय पर लागल ह
गाँवमे तऽ ताला लागल छै द बाबा दादी सब तऽ जीवै करें छथिन तब तक बहुत कम रेयरली एनाय जेनाइ होइ छै नहि के बराबरे ऐनाइ जेना होइ छै किछ काज रहल तखने सब व्यस्त छथिन चचा उचा सब बाहर रहै छथिन जॉब क क गाँव श्री राय क लिहन हर गाँंव मे इएह स्थिति छै ने मैक्सिमम घरमे ताला लागल छै सब बाहर कमाइ छै आबे वाला केओ छै नहि जॉब के चक्कर में चाहे जेहो हुए गाँव के गाँव के इह स्थिति छै घरक घर खाली छै
ह छैहे करतै की अपन पेट पाल लेल जे से दाह परते
गाँव मे की करतै कोदार तमतै खेती करतै ओहिसँ पेट पले वाला छै आदमी के अथी बढ़ि गेलै य ने पहिले आदमी कम खर्चा में सब चीज चला ले छले आ काइल जे छै से आदमी के खर्चा बहुत बढ़ि गेल ह तरह तरह के खर्चा भए गेलै य पहिले आदमी के कम खर्चा रहै कम रहै त आदमीे कमो मे भ जाय आए काइल जे छै से खर्चा के कोनो लि लिमिट नहि छै आ कतबो खर्चा करियों लागत कमे छै
चक्कर न नहि लगै छलै घर सभमे आए काइल हॉस्पिटल के चक्कर लगैत छै त
हँ हॉस्पिटल के चक्कर भ गेल तकरा आए काइल जे छै से मतलब माइंड गेम खेल रहल छै जते भी ई कॉमर्स कम्पनी आबि गेल फूडवला एप भ गेल पहिले लोक सब थोड़े खाना एते ऑर्डर मोन भेल कि किछ लै छिये सोचऽ नहि पड़ै छै कहै छै कि अच्छा चल भाय ई ई खाय के है तऽ एप कहतै कि आ हमरा पर क्लिक करब दस मिनटमे खाना पहुँचा द
हँ।
तऽ लोग मंगा ले पहिले लोको सोचे कि बाजार जाय फेर खायब फेर आनब आब जे छै से मोबाइल पर दबााव बटन घर पर आब जायत ते आब ओहो नहि लागे छै आइ एहिमे खर्चा भऽ रहल छै निगल रहल छै पैसा पोकट से
हँ, ओ तऽ छै
आदमी जे सोचै नहि छै तऽ ई जते भी एहिके आधुनिकता भेलैय ने हमरा बुझाइ छै आइ काल जे छै, सँ खर्चा बहुत बहुत बढ़ि गेलै एक इंडिविजुअल के पहिले जते खर्चा कऽ तुलनामे एख बुझी हमरा खुर्चा डबल से ट्रिपल भऽ गेलैए एक इंडिविजुअल के खर्चा
भए गेलै सभ लाइन मे भऽ गेलै अहाँ के जे से खाना पीना ल लिआ चाहे स्वास्थे लऽ लिआ पहिले लोक के जे हइ से पएर हाथ टूटै छलै हे त अपनेसँ घरे मे ठीक ठाक भऽ जाइत छलै पलस्तरे क के आइकाल बिना ऑपरेशन के ठीके ने है छै
हे हे बात तऽ सही छै आ त गाव पर के के रहै छै अहाँकेँ
हमर मम्मी पप्पा गामे पर रह छै मम्मी पप्पा ओर एगो छोट भाय जे पढ़ाइए मतलब ग्रेजुएशन कम्प्लीट केलक है एखन कनि लागल हइ बिहार पुलिस के सभमे तैयारी।
हू ह हू ह ह ह ह अच्छा अच्छा अच्छा। एकटा भाय छिय आह दू भाय छियै सएह ने बहिनो छत
हू, हू, दूगो बहीन छै दुनू के शादी भऽ गेल छै
आ ओर क्या नंबर पर छै
हम दोसर नंबर पर छै
बड़की मतलब पै जेठ बहिन छैय
जेठ बहिन छै तकर बाद हम त बाद फेर एकटा बहिन तब
हूँ। नहि ठीके छै ठीके छै, आसाम जे छै सँ कोन साल गेल रहियए मतलब काय साल भेलै आसामे रहैत
दू हजार अठारह मे यैल ने
अच्छा, अठारहे मे अच्छा, अच्छा, अच्छा। तऽ दिल्लीसँ मतलब बढ़िआ छै ओतय आसाम मे
दिल्लीसँ बहुत बढ़िआ छै आसाम दिल्ली मे रोजगार ज्यादा छै ई बात मानै छियै हम लेकिन। दिल्ली मे जे पॉल्यूशन छै ने कोनो भी बीमारी के स्टार्टिग अहाँकेँ ओते भए जायत शरीर मे
ह ओनातो कहै छै कि हर पाँच मे से तीन आदमी के फेफड़ाक के बीमारी छै ओतऽ
हँ बहुत पोदूषण छै, हद से जादा
हू।
रीजन छै ने तते आदमी छै दिल्लीमे जेकि गाड़ी अहाँकेँ भथेरे भेटत
आदमी तनी तऽ मतलब ओ हम सभ छुट्टी के देखे छियै भीड़ चलैत रहे छै तेना होताे भीड़ रहे छै आधुनिक
हदसँ जादा मतलब हम जे रहियै दिल्ली मे सी ए फॉर्म मे काम करैके रहियै ए फॉर्म से ज निकालियै तऽ जेना बुझाइ पहाड़मे एकदम झरक लगैत छै एकदम जरि गेलहुँ तहन जे है से गाड़ीसभ खाली गाड़ीसभ
हँ यौ बहुत बहुत खराब स्थिति छै दिल्ली के बहुत हमरा बुझाय आबे वाला दस साल में दिल्ली रहे वाला जगह नहि रहते
ह दिल्ली मे छै ह हँ वला जगहहाँल नरैला तरैला साइड मे गाँ टाइप के जगह छै
जे विकसित विकसित अखन ओहन नहि भेलैएा
हँ
ह
यारफ ओ सब एकदम बुझााय छै हँ दिल्ली सब कनी दूर छी सिटी सब
हँ आसाम त ग्रनरीयो सब बहुत हे हरियाली वगैरह तऽसाममे बहुत हेतैरा
आसाममे पूरा पहाड़ी क्षेत्र छै ने
हुॅं उमहरो पानि तानि लेकिन भऽ जाइ छै बढ़िया पानि होइ छै उमहर सातों सब साइड मे
आसाम मे अहाँ के दू दिन गर्मी पड़े छै
ह
भ नै एमहर चचा रहै छलखिन आसाममे जोर हाट एकटा जगह छै
हँ चोर हाथ जे है से आसाम सिटी से दूर छै कनी
दूर छै दूर छै ओ हुनका सबके मतलब पाँच छओ घंटा लागे जायमे ओते रहै छै छलिन तऽ ओ कहै छलखिन क तते पानि होइ छै कपड़ा सब सुखेया नै एकदम मतलब चारि चारि दिन पाँच पाँच दिन में कपड़ा सुखैया